हैलो हा तव्हांजी आवाज़ु नथी अचेव सुठे सां।
हैलो, अचेव थो आवाज़ु?
हा हाणे अचे थी‌। तव्हांजा थी विया अथव टूशन? ट्रीह काॅल।
नं, मुंहिंजा अञा बाकी आहिनि।
हिन में त टिक मार्क हूंदी आ त ॾेखारे थो की सौ-अस्सी मिंट थी विया अथव। पर वरी तव्हांजो लॻजी वयो। अचछा उहोई आ न। अच्छा इहो ॿियो नंबर आ।
ॿियो ॿुधायो काथां था ॻाल्हायो? हिन महिल तव्हां हिन महिल तव्हां कटे छॾयव फोनु?
माणे न कटी तव्हांजो फोन आवाज़ु अचे ई न पियो ऐं पाणे ई कटिजी वियो पो।
अच्छा हाणे न कटिजो, जो कोइ उहो कॉल वेस्ट वयो न।
मां रखियो ई न पर, मूंखे बि पतो आहे उहो की वेट करिणो पईंदोआ।
हा त तां थोॾो सो हा
मां ॾाढा बार तां खे अं हलो हलो कयोमांव
मां बि हलो हलो कयो आवाज़ आवाज़ ई न पई अचे।
हा
अच्छा ॿियो घणा ॿार अथव तां खे? मां त स्टडीज़ कंदी आहिया।
अच्छा गण गण केतिरे साल जा आहियो तां।
मां त ट्वंटी वन इयर्रस जी आहेया।
अच्छा मां थर्टी
अच्छा अच्छा
हा।
ॿियो ॿुधायो?
हा ॿियो सभ ठीक आ। छा था स्टडी कयो? अच्छा काथे?
हा गुलचंदानी आ भैया आहूजा नगर में रहंदा आहिन।
अच्छा आहुजा नगर हमं
हा तां किथे रहंदा आहियो?
मुंहिंजी बड़ी मम्मी रहंदी आ आहुजा नगर मां त एयरपोर्ट पासे रहंदी आहियां।
अच्छा अच्छा
हमं
ॿियो ॿुधायो?
हा ॿियो छा था कयो त्हां स्टडी मे
एस एस सी थी कयां।
अच्छा
हा
बढ़िया आहे।
हा
हम्म ॿियो ॿधयो तां? हा ॿियो सभ ठीक आ।
हा ॿियो प हुतां जो मौसमु कीअं आहे।
हितां जो मतलबु मींहं वांगुरु आहे थधो आहे ॾाढो। हवा ॾाढी थी हले वायरल बि फैलल आ।
ॾो मींह थो पाए।
अच्छा न न हिते एतिरो न पियो आ न ई कल्ह एतिरो पयो ट्रोडूं ॾाढो पएयो। कल बि न पो पए पर मौसम ठतल ई आ उस नथी निकरे।
हम्म हिते त सुबुह खां त बीह पए ॾाढो।
अच्छा अच्छा न न हिते ई कानहे को। ते बाक़ी हम मट जे त मौसम त पो ईंय गले में सूर कफ
हा। हा इहो त लॻो ई पियो आ न मौसम जे हिसाब सां।
हम्म। ॿियो ॿुधायो तां घर में केर किरायो?
असां चारि ॼणा आहियूं, मम्मी, पापा, मां ऐं मुंहिंजी नंढी भेण। मुंहिंजा घर वारा त इटारसीअ में रहंदा आहिन, मां इंदौर में रहंदी आयां।
अच्छा तहां इटारसी जा आहियो मेन।
हंम
हा
ॿियो घणो टाइम थी व्यव, हा होस्टल में रहंदी आ?
अच्छा हा छा ता चए?
घणो टाइम थी वियव तहांजी शादीअ खे?
चारि साल थिया आहिन।
अच्छा।
हा
तां तहांजा पेका किथां जा थव?
मुंहिंजा एमपीअ जा आहिन, सिवनी।
अच्छा, असांजे हिते ई आ।
हा ह, मुंहिंजा ॾाढा दोस्त आहिन इंदौर में।
अच्छा।
हा, असां हिताया एमपीअ जा मतलबु सिवनी साइड जा माण्हू पढ़ाईअ जे हिसाबु सां ॾाढो वेंदा आहिन पो जॉब वॉब उते ई कंदा आहिन इंदौर में।
हा त असांजे इटारसीअ में बि या त भोपाल या त पो इंदौर।
हा असां हिते बि ईंअई आ, या त नागपुर या त इंदौर।
हा
अऊं वरी हिते वरी नागपुर जा माण्हू होॾे वेंदा आहिन मुंबई, पूने।
हा, हुतां खां त उहो ई सही आ न।
हा नागपुर वारनि खे नागपुर न वणंदो आ, सिवनी वारनि खे नागपुर वणंदो आ।
अच्छा अचछा!
हिन नागपुर वारनि खे वरी मुंबई अऊं पुने वणंदो आ।
हा जेको जिथे रहे थो हुनखे उहो शहर वणंदो ई कान्हे।
हा
लॻंदो आ, ॿे वॾे शहर में वञऊं।
हा उ ई ॻाल्हि आ, हितांया माण्हू ॿाहिरि वेंदा आहिन, होॾहया माण्हू हेॾे ईंदा आहिन।
अच्छा- अच्छा
हा, ॿियो ॿुधायो शादी -वादी
छा, शादी न, अंञा न, ॿ टे साल अंञा न कंदमि।
अच्छा हा।
जॉब वॉब लॻी वंञे, हुन खां पो सोचंदमि।
सही आ, करियर ठाहिण बि ज़रूरी आ ॾाढो अॼुकल्ह। उने बिना कुझु बि कान ए लाइफ।
करियर जे बग़ैर त कुछु न आहे न, तव्हां बि कुछु कंदा हुया भया पहिरियों?
हा पहले मां जॉब कंदी हुअमि।
अच्छा! किथे?
सत्त, सत्त साल कयो माने। मुंहिंजे एक्चुली
हा पहले, हा सिविनी में ई, पहिरे नागपुर वग़ैरह में थोङोबहुत कयो हुयो। बैंकिंग जी बि तैयारी कंदी हुयमि, पो वरी मुंहिंजा पपा पप्पा अचानक मतलबु साइलेंट अटैक आयम त वरी हूअं थी विया। एक्सायर थी व्या त पो वरी पाप्पा जो बिज़नेस माने कंटिन्यु कयो हुयो। वरी हाणे मुंजो भाउ कंदो आ। मुंहिंजे पपा जो त मैनेजर हुया उनमें नंदन वग़ैरह में और असांजो पोस्ट ऑफिस, एल आई सी एच जो बि कमु हलंदो हुयो आर टीओ जो। पो माने संभालो उह सत्त साल, हाणे वरी मुंजो भाउ संभालंदो आ।
अच्छा।
हा त
हाणे शादी थी वई, वरी उन खां पो प्रैगनैेंसी, वरी हाणे नंढो ॿारु आ। त रजींद तो, अचु चारि साल थिया आहिन कुछ न कयो आ।
हा सही ता चओ त शादीअ खां पो कुछु थींदो बि कान्हे।
न पर नथो वणे, लॻे थो बसि हाणे हिकु साल अंञा निकिरे जीअं तींअ हिनजो थे। गुड़िया थोङी वॾी थिए पो इअ स्कूल स्कूल वेंदी या कुछु थींदो त पो मां बि थोङो चालू कंदमि।
हा सईी आ।
जोकि अ फैमिली केतिरी बि सुठी छो न हुजे पर लॻंदो आ कि पंहांजो पंहांजो कुछु न कुछु स्टार्ट हुजणो खपे। मुंहिंजो हसबैंड त न ई चंइंदा आहिन, हुननि खे न वणंदो अथनि मां कुछु बि कयां।
हम्म
पर मूंखे ईअं नथो वंणे।
हा हा सही आ, हसबैंड त मना ई कंदा आहिन, ऐं सिंधियुनि में त बिल्कुलु चवंदा आहिन त करण ई जरुरत ई छा थव?
हा हुनन जो उंअं ई थनि पर मूंखे लॻे थो कि छा चइबो आ ऐं हुजणो खपे पंहिंजो, मुंजी न नियाणूं बि चवंदियूं आहिन कि हा मुंजी निराणू बि चंइंदियूं आइन कर कुछ, जोकी उ भई ॾाणियूं जॉब कंदियूं आहिन।
हा, सही आ।
त उह बि ईअं ई चईंदियूं आहिन, मुंजी ससु बि चईंदी आ, कर। पर वरी इहे चाहींदा आहिन वरी, मुंजा हसबैंड जॉब कंदा आहिन।
हा त पो त करिणो खपेव तहांखे।
असांजो ख़ुदि जो बिज़नेस आहे वैसे पर हिनन जो ख़ुदि इंजीनियर आहिन मुंजा हसबैंड।
अच्छा अच्छा।
हा इंजीनियर आहिन पर मतिलबु कि असांजो ख़ुदि जो दुकानु आहे इलेक्ट्रॉनिक वग़ैरह जो।
अच्छा अच्छा
पर उते पहले पप्पा वेंदा हुआ, वरी हाणे नवंबर में पपा बि गुज़ारे व्या त दुकान बंदि पई आहे जो हिय अकेला ई आहिन।
कोई आहे बि न वियण वारो और हिनन जी ख़ुदि जी जॉब थन।
हम्म
ते दुकान खोले करे वियन, इयो पॉसिबल कान्हे को।
तहां बि ता करे सघो पो दुकान जो त।
न उहो हिते कान्हे उहो कुलगांव में आ त मुंहिंजे हस्बैंड जी जॉब हिते आ त मां नागपुर रहींदी आहियां।
अच्छा अच्छा
घर दुकान्यूं सभु कुलगांव में आहिन।
कुलगांव किथे, हुते ई पवंदो थव महाराष्ट्र में ई?
हा महाराष्ट्र में आ, हिते नागपुर खां सौ सवा सौ किलोमीटर परे आ।
अच्छा- अच्छा
हा, त
तहांजी ससु वग़ैरह उते ई रहंदा हुंदव?
पहले मम्मी पप्पा हुते रहिंदा हुया, हाणें वरी नवंबर खां पो मम्मी हिते रहींदा हिन छोकी अकेला हिन न वरी, मुंहिंजी निराणियूं ॿई ॿाहिर आहिन।
त घर में वरी अकेले नत्था छॾे सघूं। हा त मम्मी हिते रहिंदा हिन, हाणें वई आ मुंहिंजी निरांण वॾी वारी निरांण खे ॿ जुड़वा ॿार ॾाया इनि।
अच्छा- अच्छा
त ओॾे वईया ईंदी अठन ॾहन ॾींहन में वापस।
अच्छा
हा।
हा सही आ पो वरी लॻंदो आ न अकेलो अकेलो वरी।
जी?
लॻन्दो आ न वरी हुते अकेलो- अकेलो हसबैंड कान रहया त
न असां छॾे नत्था सघऊं न हाणें अकेलो, उहो त चइन ता मां रहां, पर वरी हो रही बि न पाईंदा पर अॼुकल्ह जीअं हाणे असां न्यू जनरेशन वारा आहियूं असांखे अकेले वणंदो आ, अंउं पुराणनि वारनि खे अक् अकेले वरी अलाए कीयं लॻंदो आ।
हा सही आ न जो की शुरू आ खां उहे ॿाहेर बि न निकता इन पढ़ा- वड़ा बि कानन हाणें पढ़ाईअ वारा ॿार त अकेला रहण ॼाणन न
असांखे वरी गॾु न वणंदो आ कोई
हा हा।
चाहे मां हुजां, मुंहिंजी निराणियूं हुजन असांखे अकेले जी आदत आहे।
अच्छा -अच्छा
हा।
हा सही आ।
और हुनन खे वरी ईअं लॻंदो तनि की गॾु हुजे थीया तव
हा, हा ठीक आ। हा हा तहां कयो यां त मां ई ती कयांव। तहांजे वटि अथव टास्क अन्ना।
मुंजा त ॾाढा पिया हिनि मां अंञां कल ट्रोॾु ई त जॉइन थी आहियां।
अच्छा त मां हिकु अना बार ती कयांव पो तहां ॿ बार करे रखिजो।
जीअं तहां चओ।
हा मां कयांव थी हिकु नम
हा,
जय झूलेलाल।
जय झूलेलाल।